हलो
हलो
की हाल चाल छै
ठीक ठाक छै अपन कहियौ
सब बढ़िया हमरो चैल रहल छै चाय पाइन भेलै भोरका
हँ हँ भऽ गेलै एखने तुरत भेलैय
अच्छा आइ तऽ रवि एय आइ तऽ संगे समय बिताएब
हँ - हँ आइ तऽ रवि छै
रवि दिन तऽ बाहरी कोनो मतलब जकरा ऑफिस तॉफिस सब छै ऑफि - अस से सभ सभटा छुट्टी रहै छै सब केँ काज ताज सब सँ घरे केँ परिवारे संगे समय देनाइ
हँ हँ अखैन सब कऽ छुट्टिये रहै छै अजुका दिन केँ
अजुका दिन केँ छुट्टी सब केँ अहाँकेँ केँ सब सँ ससुर जी रहै छथि नय आ बाल बच् चा सब सब घर मे रहल
हँ हँ हमर ससुरजी छथि दुनू बच्चा रहैय बस
हूँ हूँ
अपने तऽ बाहर रहै छथिन
अपने बाहर रहै छथिन हुँ ठीक छै परिवार संगे समय ओहो जरूरी छै एकटा समय निकालिक सप्ताह मे छ दिन तऽ लोक काजे मे रहैय जेकरा जे जैय तरहक काज छै इ स्कुल नौकरी छै इस्कूलक चाहे जतऽ जेकर काज छै
हँ रवि रवि दिन कऽ छुट्टियो रवि दिन कऽ काजो बड्ड भऽ जाइ छै
रवि दिन कऽ बड्ड काज भऽ जाइ छै रहै छै छुट्टी केँ दिन लेकिन काज बेसी भऽ जाइ छै
काज बड भ जाइ छै सभटा काज पेंडिंग पडरल रहै छै ने।
इहो एकटा होइ छै जे ओहि बहाने लोक अपन घर संगे परिवार संगे समय बितेलक
हँ।
देखियौ एक। एक दिन तऽ हमरा अहाँके जे पारिवारिक लोक छी ओकरा एक दिन दू दिन तऽ देबहे पड़त ने परिवारक लेल।
हँ हँ से तऽ दै पड़तै
रोज तऽ लोक कऽ चूँकि काजो केनाइ जरूरी छै जीवन चलबै लए एक दिन तऽ देबै ने समय नहि देबै तऽ केना हेतै
हँ हँ
एक दिन तऽ देबय पड़तै लोककेँ आ देखियौ एकटा चीज की छै हमरा जेना बुझाइए यो अहाँ कतो पढ़ू लिखू इसकुल जाउ कॉलेज जाउ जतय जे जाउ बड़का जगह लेकिन घर सँ जाबै तक अहाँ नहि किछु सिखबै नहि किछु बुझबै।
नहि तऽ आबे तक नहि भऽ सकतेय
अहाँ मनुख्य एकटा नीक मनुष्य नहि बनि पायब नीक अनुशासन नीक छै जीवन के जते कठिन परिस्थितिमे लड़यके शक्ति सभटा लोकके घरेमे भेटै छै ने
हँ हँ।
छै कि नहि
हँ से तऽ छै।
पहिल पहिले की होइत छलै संयुक्त परिवार रहैत छलै लोक के दादी नानी मतलब दादा दादी काका काकी सभ माय बाप पियोत पितियोत सभ संगे पैघ भेलहुँ
हँ एके जगह खेनाइ पिनाइ बनल एके जगह सब।
खेनाइ खेनाइ पिनाय बनल नीक खराब सभ चीज लोको अपन झेल लै छलै परि मने खुशी भेल तऽ सेहो सभ संगे मिलि कऽ बाँटलहुँ दुःख भेल एक दूसरा के मदद केलहुँ पैसे के जरूरत अ ओ ओकासँ मंगल कऽ ओ मतलब भऽ जाइत छलै।
हँ हँ लेकिन आब से चीज नहि छै आब सभ अलगे रह नाइ पसन्द करैत छै
आप सब अलगे रहना है मायं बाप है बच्चा य दादा दादी य क का कााकी कोइ नहि ने
हँ कोइ नहि आब जे बियाहो दान जे होइत छै तऽ ओहो कनियओ चाहैत छै जे हम अलगे रही कोइ नहि रहय हम आ बन बस
मै बापू छै दिन बड़ कैब है
हँ हँ
त रहै छै सरद एकटा एक भाइ छथित कि दू भाइ छथित देखियौ दुनू बात होइ छै कनिक तऽ कतहु की बजै छै परिवार अगर समझदार नहि भेल सामंजस्य नहि भेल तलो की ख मने खटकऽ लगै छै कनि तहन लोको सोचै छै जे नहि छोटे परिवार नीक कनी जे समझदारी से सब काज करै तऽ कतहु मतलब नीकसँ भऽ सकैए सभ चीज कतहु कोनो नहि हेतै लोक आब संयुक्त परिवार छोड़ एकल परिवार मे रहय लगले ह तऽ उएहा छै
ह अी दिक्कत इहो छै ने जखन एकठाम सभ कोइ होइ छै काज कर्तेवटा मे तखन ओ अखरऽ लगै छै सब के कियाकि ओते तऽ करै के अभ्यास रहै नै
अभ्यास नय रहै छै सबके अपन सुविधा में रहय के
सब अपन अपन अथी मे रहै छै तऽ कनि हूँ कनि अखरा लगै छै लोकके
अखरा लगै छै आ देखियौ की भेलै आब जेना पैसे के अहीँ जेना आब नौकरी करै छी
हँ हँ
की करै छी तब छोट बच्चा ऐ घर में जे कोइ छथि दादी छथि कोइ काकी छथि मतलब जे बच्चा भेलखिन गेलो ऑफिस तऽ अपन रैख लेलखिन बच्चा के तखेन ओ खुवा पिया देलखिन देख लेलखिन भऽ गेलै जहन माय एतै तहन फेर बाकी असगर में तऽ की करबै अहाँ ओ बच्चा बच्चा जे रहल ओ ओकरा के प्रेम देतै के समय देतै ओकरा तऽ ओ की करतै घुर फिर के चैल जेतै मोबाइल लग
हँ मोबाइल तऽ ओर एकटा अथी भऽ गेलैए एखन परिवार ले
कोइ नय ककरो सँ देखै छै बुझियौ ने एक घर में ओ अपन
कनिये बड़ो कनिया लग भ
बड़ो कनिया अलग ओ अपन फोन मे ओ अपन फोन मे रहै छथिन अपन अपन कमरा में अपन अपन फोन में लागल छै सब
हँ से तऽ भए गेलैए
किए नय भऽ गेलैए
हूँ गप हँ गप कहबै तऽ किछ सुनबे नय करत जा हम तऽ सुनबे नय केलो हम तऽ ध्याने नय देलियैए
ध्याने नै देलियैए सुनबे केना सुनबै अहाँके हाथ में तऽ फोन ऐ तो केना सुनबै
हँ आब इहे गप केह दियौ फोन ऐछ ताहिपर भऽ गेल झगड़ा
महाभारत शुरू भऽ जाइ छै से छै लेकिन लोक ने ओकरा मोबाइल बड़का एकटा अथी भऽ गेलैए समस्या भए गेल छै लोक बुझै नय छै
छलै तऽ लोक बुझै छलै जे आइ रैब छियै आइ छुट्टी ऐछ लेकिन आब तऽ कित बुझाइते नय छै रैब ककरा कहै छै सोम कक रा कहै छै हूँ आब किया कि आब सब अपने अपने मगन रहै छै रैबो भेल तब कोनो एहन अथिये नै देखबै कतौ गेलों घुमै फिरै ले से सब किछ नै घर में बैसल छी फोन देखैत छी बस भऽ गेलै
कहै छी आ देखियौ कतो आब अहाँ के एकल परिवार में पैसा के जरूरत ऐ आहा के घर मे कोइ तेहन समबंधे नै बनल ऐ जे अहाँके मजबूरी में ओकरा सँ पाइ मँगबै किया तऽ नीक दिन में सम्बन्ध नीक रखबै तखन ने अहाँके खराब दिन में कोइ मदद करत
हँ हँ
ठीके नय छै तऽ की मदद करतै कोइ
आब से दिक्कत भऽ गेलैया आब आब बहुत परिवर्तन भए गेलैये पहिलका जिनगी में अखुनका में
बहुत परिवर्तन छै बच्चा बुच्ची के हमसभ छोट रहियै तऽ हमरा सभके एम्हर गेलो ओम्हर गेलहुँ जे कक्का सभ जे अपना जे पूरा समाजके अपन समाजक छथिन कतहु इम्हर उम्हर देखलाह तऽ टोकलाह हे कत्त जाइ छी नहि जाउ ओमहर नहि जाउ खैस पड़ब एमहर नै ओना नै ओना नै चाहे किछ गलती सही केलहुं तऽ बिगड़ला मारला तऽ माय बापके खराब नहि लगै छलै आबक बच्चा सबके अहाँ कहियौ
आब तऽ टोकितो नहि ने छै ओएह दुआरे टो- कितो नहि छै जे करै छै करू ओकर बच्चा छै
बच्चोके खराब लगै छै बच्चाके मायओ बापके खराब लगै छै
आब कनि परिवर्तन भऽ गेलैए समयके अनुसार
समय के अनुसार परिवर्तन भऽ गेलै या आ देखियौ कनि चाहे लोक तऽ सभटा चीज ठीक भऽ सकै छै जेना मानि लिअ किछ कनि कऽ कऽ जेना मानि लिअ अहाँ एकटा नियम सबके घरमे रहतै जे नहि शनि रैव के जिनका जेना छुट्टी होइ छनि सभगोटा एक संगे मिल कए कतहु जायब घुमय लए बगल मे मने मन्दिरे चलि जायब दर्शन करऽ जिनका जे सुविधा छनि कलमे गाछी गेलहुँ सभ जगह जे गाम मे छथि चाहे कोनो सिनेमे देखै ला लोक गेल तऽ सभ सङ्गे गेल या घोरेमे बैस किछो लूडोए खेलाइ छी कोनो गेम
आब तऽ आब तऽ सिनेमो देखेय ला लोक सिनेमा हॉल नहि जाइ छै आब तऽ टी भी देखू मोबइल देखू
टीवीओ मे देखू तऽ एक सङ्गे बैस कऽ देखू इएह मोबाइल एक बेरका खेनाइ सभ कोइ सङ्गे बैस कऽ खाउ कमसँ कम भरि दिनमे रोतका दिन इहे सबके नहि फुर्सत होइ छै राइतमे तऽ सब सङगे बैस क खा सकैया
सेसभ आब नहि छै आब सभ कतय चलि गेलै ओसभ दिनसँ लोक
आ ओसभ रहतै तऽ बच्चाके देखियौ अपनो छोट बच्चाके लोक छै ने अपने माय बाप की कोइ मोबाइल थमा हमी अहाँ हाथमे
हाँ से भऽ जाइ छै काजेमे लागल छी कनि मोबाइल देखैत बच्चा मोन शान्त रहत
आब काज छै ओ चैन भ जेतइ बच्चा समय नहि द पबै
कनि गार्जियनो कऽ देने छै
हूँ
हूँ सुविधा अनुसार ओहो काज अपन करै छै
कतेक मायओे छनि जे अपन कनि काल फोने चला लेतै धुर बच्चा खेलाइते छै अपन जे करै छै करै छै तऽ बच्चो फोन चलेतै
हाँ से तऽ भइए जाइ छै
करतै कतऽ जेतै
हाँ
किछ चाहिये तऽ अहाँ फोन चलेबै तऽ ओहो फोन चलेतै नहि ओ कतय जेतै आखिर
ओ माय बापकेँ देखने सिखैत छै ने धियो पुताो
माय बाप के देखनेहे सीखै छै
माय बाप नीक करतै तऽ धियो पुतो कहतै हमर माय बाप एना करैत छलै हमहूँ अहिना करब अब खराब करते तऽ हाँ खराब करते कहत तऽ ओहो सएह कहतै जे हमरा माय बाप अहिना करैए तऽ हमहँ ओहिना कऽ लय छी
हमहू एहिना कऽ ले छीओ फोन पे तऽ खराब परिवारे से सिखै छै बच्चा नहि खराब खराब सभटा परिवारेसँ सीखै छियै तऽ परिवारमे सिखबै वला भेल तऽ बड बढ़िआँ नहि कोनो तेहन रहल
लेकिन आब ई दिक- -क्क्त छै ने धियापुता बदमाशी करै छै मारि बिगैड़दियौ मारबो करियौ तऽ आब तऽ तते दुलारू रहै छै दादा दादी सेहो ओकरा तते अथी केने रहे छै ने हाँ हाँ मारलियै किया सेहो सभसँ कनि अथी भऽ जाइ छै
आ दादा दादी छथिन त न नहि तऽ सएह बात कहलहुँ ने दुनू पीढ़ी के कनी सामंजस्य करऽ के बात छै देखियो हम अहाँ जे नव पीढ़ी भेलहुँ तऽ मानि लिअ पुरनका पीढ़ीसँ अनुभव ली किछु जे पुरना हुनका चाहियनि जे आइ के जमाना के जे लोक हुनकर विचार सुनी बात सुनी बच्चा के मारय पिटय के नौ आब माय बाप छी अहाँ माय छियै दू दूटा बच्चा के अहाँके देखय के अइ इच्छा त अहूँ के नहिए नेै हेत जे बच्चाके मार पीट दियै
हाँ
बरका लोग खओंजा जाइ छै कनी बहुत तरहक काज रहै छै परेशानी रहै छै बच्चा बात नहि सुनलक तऽ कनि ओकरा ओहि कालमे जे गार्जियन सब मार के दादा दादी रहै छथिन नाना नानी रहै छथिन टोक लगै छथिन
हाँ किया मारलियै हम अहाँके भगा देब हम अहाँके एना करब कनि ओ बच्चा हँ कनि बच्चा ई होइ छै जे हमरा किछ क मम्मी करती तऽ हमरा तऽ छैथे दादी बच-
त फेर दादाजी छथिन बचा लेता तऽ कनिक से भऽ जाइ छै से कनि नहि करयके चाही समय पर या ओकरा अहाँ बुझेबे करियौ
नहि तऽ ओ गार्जन सब अपने माये-बाप के बुझव लगै छै एना करियौ ओना करियौ बच्चा एना करत
आब से देखियौ बच्चो छेलै पहिलका बच्चा अलग रहै आबक बच- फरक छै ओ पहिले जेना जे ए माइरो पीट देलहुँं थेथर जेना फेर माइरो खा लेलक फेर अबियो गेल फेर अपन कोनो नहि देह झाइर लै छलाह
तरो भेलैया आ पहुलका धिया-पुता नून-तेल रोटी खा लै लेकिन आबक धिया पुता नहि खाय छै आब कहै छै हमरा इ चीज दिअ बना कऽ मैगी दिअ बना कऽ तखैन हम खैब हमरा ई तरकारी ई तरकारी बना कऽ दिअ तखन हम खैब
आ पहिलका परिवारमे भात-दाइल तरकारी बनलै पहिलका आर सब आ उएह भात-दैल तरकारी साँझमे भेटत खाय लए
हाँ तीनू टाइम अपन खाउ भूख लागल तऽ खा लिअ
काल रतका रोटी बनलैऔ रोतका रोटी भोरे जलखै मे भेटत
हाँ से आब नहि होइ छै आब ओ खेतै
से नई आब कोइ नहि खेतै
आब बहुत अन्तर भऽ गेलैया
बहुत अन्तर भऽ गेलैया तऽ कनी
पहुलका धिया-पु- ता बहुत स अथि छेलैया लेकिन आबक धिया-पुता तत्ते दवाई खेने रहे छै ने पेटेमे त ओकरा धियान हेतै
त से से दादा-दादी सब नै बुझै छथिन जे कनि आब हम जेना हमसभ कहियो मारलहु अहाँ सबके त ईसभ नहि न होय छै आब समय बदैल गेलै
नै मारबै तऽ ओ दूइर भऽ जेतै आब कनि गार्जन नहि देखेबै तऽ
जे मै बाप देखतै जे छै ओकर जे छै पोषक पालक ओ त नय देखतै नइ मै बाप मारतै पीटतै पूजतै आखिर बच्चा बुझबै नय करतै नय बुझेतै तऽ
हँ
ओ बुझबे नय करतै कोनो हाल में नय बुझतै ओकरा एखन ज्ञान नय न छै मोबाइल ओकरा जे ज्ञान नय होबाक से सब ज्ञान दऽ रहल छै
हँ हँ बहुत बेकार में
ज्ञान दऽ नय रहल छै
आब धिया पुता के मोबाइलो चलबल अबै छै ने देबै किछ निकाइल कऽ देखए लेए नीक देखअ लागत किछो
किछो पढ़ैके नाम पर न आ कऽ रहल अइछ किछो
हँ सेहो भऽ जाइ छै मोबाइलो तऽ चलबल अबै छै
ऊला फेर बच्चा के अहाँके अनुशासन करऽ पड़त ने तखन ने चाहे माइर कऽ बुझै चाहे बुझा कऽ बुझै चाहे
जत्ते हम अहाँ नै बुझबै ओते बच्चा बुझऽ लगै छै एना कऽ दियौ ओना भऽ जैत
हँ एना कऽ दियौ एना भऽ जैत से होइ छै
हम हम अहाँ सोचबै जे केना करबै किछ खराबी नै भऽ जाय लेकिन ओ नै सोच ते ओ कतऽ एना कऽ दिऔ एना